इअ क हलो, हा अचे जी जी हां नेटवर्क इशू हूनो हिनए चकर में कटजी वियो हूनो।
हा पो अॼु तहांजे हिते मौसमु कीअं रहियो?
अॼु ठीकु हो।
अच्छा अच्छा पाण वटि बि घणेई उस होई अज ही त गर्मीय जेड़ो मौसमु हुयो।
हा न उस्स त
हा
ॿ टे ॾींहं ठीकु हो मौसम ठॾो आ नी
अच्छा
जी जी
ॿियो पाण पिया ॻाल्हायूं छे सिंधियत ते,
जी जी,
त तव्हांजा वॾा कॾहिं आया आएन? पहिरां खां ई हुआ तव्हांजो जनमु किथां जो
असां अतना में छो आईंयेें।
अच्छा स सतना में अच्छा तव्हां सतना मां आयो। अच्छा मां बि सतना मां ई आयां।
अच्छा अच्छा।
अच्छा न मांझा त सा असां सिंधी कैंप में रहंदा आयूं।
असां ए पासे में आहे तांओ माडवी कॉलोनी।
अच्छा, असां बि प्रेस स रए ते रहंदा आयूं पत्रिका प्रेस आहे।
जी जी
अच्छा,
क्यारा पाटे काने को
अच्छा,
जी जी।
न मां पेई चवां की मुंजे साहुरनि में मतिलबु पाकिस्तान जो असर मतिलबु ॻाल्हाइण में न आहे त पकी सिंधी मूं वटि चङी ॻाल्हाइण वारा आहिनि।
अच्छा अच्छा असां वटि ईअं ॻाल्हाईंदा आहिनि पकी सिंधी ईअं त
अच्छा छो जो असां सहुरा टे भाउर हुया मतिलबु मुंहिंजा सहुरा जन त ॿ मुंहिंजी ससूं ई पाकिस्तान जूं हुयूं आं वरी मुंजा। त कुझु ॾेर ॾेराणी आऊं अ ॾेर आऊं निणानूं उहे त पैदा बि पाकिस्तान में थिया आहिनि।
पाकिस्तान में, जी जी। हा पापा अलाए बूआ वया इअं कुझु कु कोई ट्रिप जी।
अच्छा हा त उहो असरु ॾिसणु ईंदो आहे न।
जी जी हा थो वठी न लॻंदो आहे। भई हिकदम।
हा बराबरा बराबरि त वरी छा थींदो आहे की पर अॼुकल्ह ॿारनि खे अंग्रेजी स्कूलनि में पढ़ायूं था। त वरी पोइ उनजो असरु पए। ईपए थो छो त उननि सां बि वरी गॾु मुंहुं ॾियणो आहे।
उहो त आहे अॼुकल्ह जाते काथे उहो थी वियो आहे। इंग्लिश ऐं हिंदी सभु अॾु इंग्लिश थी वई आहे। इन नाव
हा त पोइ उन करे वरी पाण में बि फर्कु अची वियो आहे।
पर हिक प्रकार जो सिंधी हुजणि खपे किताबनि में जीअं हिंदी इंग्लिश आहे हिकु हुजण खपे सिंधीअ जो बि।
उते त पढ़ाईंदा आहिनि न जीअं हाणे अहमदाबाद में गुजरात ती आहे सिंधी। इहो हिकु कंपलसरी हूंदो अथनि। छहें खां पोइ विषय हूंदो आहे। मुंहिंजा पेक का आहिनि हुते।
अच्छा -अच्छा।
में बि आहिनि त पर छहें खां पोइ हुननि में हिकु विषय चुञणो पवंदो अथनि। चाहे गुजराती खणो चाहे सिंधी खणो त मतिलब पोइ सिंधी चङा ॼणा उन उते त लिखणु पढ़णु बि ॼाणनि। चंञा असांजी उमिरि जा ई ॿार असांजी उमिरि जा ही ॿार चंञा ॻाल्हाइणु पढ़णु लिखणु सभु ॼाणनि।
अच्छा
छो जो हुननि जो त हिकु विषय ई आहे।
हा हो त हुन पको ई न हूंदो हुते।
हा त पोइ उहे उहे खणंदा आहिनि। जेके जेके ॿार त उहे सिंधी लिखणु पढ़णु बि ॼाणनि।
हा
ऐं ईअं ई ॿिए हंधि बि ॿुधो आहे पोइ हाणे कल्याण में आहे। की हैदराबाद में आहे। मूंखे ध्यानु नथो अचे।
हैदराबाद में एॾो थोड़ न हूंदो ईअं कल्याण में वधीक हि न हि सिंधी त।
न न उहे सिंधी आहिनि त सही पर लिखणु पढ़णु जेकी ॻाल्हि आहे। की स्कूलनि में विश त इ आहे त उहो वरी खबर नाहे उहो काथां जी ॻाल्हि हुई। पर आहे कुझु कुझु जॻहियुनि ते आहे अञा। जीअं असांजा मम्मी जनि ई ॿुधाईंदा हुआ पेका वारा। हुननि जे स्कूल में बि ईअं ई हूंदो हुयो। की सिंधी विषय पढ़ाईंदा हा। त मुंहिंजा मम्मी मतिलबु लिखणु पढ़णु ॼाणनि।
अच्छा जी, अचणो ई खपे हिकु प्रकार जो
त स्कूलनि में छाए पढ़ाईंदा हुआ हिकु विषय हूंदो हुयुस त पो वरी उन्हनि खे ईंदी आहे। ऐं जीअं मुंहिंजो सहुरो त ॿुधायोमांव की ॾाढो पो आयल आहिनि त उन्हनि खे बि लिखणु पढ़णु ईंदी आहे, मतिलबु मुंहिंजा टईस सहुरा लिखणु पढ़णु ॼाणंदा हुआ।
अच्छा।
पर हाणे ॿ त आहिनि कान हयात में पर- मतिलबु मुंहिंजो सहुरा नंढो-नंढो भाउ हुआ।
अच्छा।
उहे अञा बि आहिनि। त उन्हनि खे लिखणु पढ़णु अचे।
अच्छा पोइ अची वेंदी सॼी। ह न!
हा, हा हुननि खे अची वेंदी आहे।
त इअं पोइ सुभा जीअं हिनमें अॻिते अचे थो लिखण लाइ बि जीअं असां सिंधि ॻालहायूं था। अॻितेहली हुनमें लिखयल न हुंदो तव सुठे सां।
हा उहे लिखी सघनि था।
असांखे वरी घटि ईंदी आहे थोरी बोत पर हिनखे हिननि खे वधीक
त असां देवनागिरी लिखी था सघूं न, देवनागिरीअ में छा थींदो आहे हिंदी अखर लिखिणो हूंदो आहे ऐं नुक्ता ऐं हलंत लॻाए करे, ऐं उहो भई पढ़ त सिंधी सम्झ में ईंदी आहे, मगरि मुंहिंजे सहुरे खे त सिंधी बाक़- क़ाइदा लिखणु ईंदी आहे।
हा त उ हुनन खे वठी वंदो
हा त मुंहिंजे सहुरे खे त लिखणु ईंदी आहे। उहे पढ़ी बि वठंदा।
जी जी असांखे वरी थोरो घटि। वटि ईंदो
न असां त उहा उहा भाषा त जेका की सिंधी लिखियल लिखावट हूंदी आहे उहा त पढ़णु ईंदी ई न आहे माॻई। उनजो- तव्हां नारका बि न ईंदो आहे अलफंब जेको चवंदा आहिनि अलफ-अंबु, बे-बलो त ए त मुंहिंजी मम्मी पढ़ंदी हुई त मूंखे ॿ टे अखर पतो आहे। टे टिंडणु आउं ख खाए खटअ। त लास लखणु त मतलबु इअ ॿुधल आहे। हिन अलफअंबु, बेबलो, सेसवागु। त इहे सभु ईअं मतिलबु सम्झो की असां जेके हिंदीअ में अआनारका पढ़ंदा आहियूं-
जीउ।
त उहा जेकी थींदी आहे न-
अच्छा अच्छा।
त असांखे त उहा बि लिखणु पढ़णु न ईंदी आहे की कहिड़ो अखरु कहिड़े- ॿियो आहे।
जी जी छठीवठी खोलेॾिठी। हुनमें पूरी सिंधी, सिंधी लिखियल हुई। कुझु सम्झाइ नपो अचे ची छा लिखियल आहिनि भई, सिंधीअ अखर।
त उर्दूअ वांगुरु हूंदी आहे त परे पासे खां लिखंदा आहिनि। मतिलबु सिधे हथ खां, खॿे पासे ॾे वेंदी आहे।
हा, त बि इअं उल्टो उऊ ई लिखाइजी जी हा
हा
समय हू कुझु समय ई न पियो अचे, भई छा लिखलआ
हा त पोइ, मतिलबु इहे मांखे मतिलबु मुंहिंजा पेकनि में बि मम्मी पापा ॼाणनि ऐं हिते बि वरी मुंहिंजे सहुरे खे ई ईंदी आहे।
अच्छा जी जी
ॿियो तव्हांजे घर में कंहिंखे ईंदी आहे छा?
ॾाॾाजन खे ईंदी, पर ॾाॾा जण हिन समय आहिनि कान।
अच्छा
जी, ॾाॾा जनि खे ईंदी हुइ थोरोबहु
अच्छा
हा, हू एक्सपायर थी विया आहिनि हू
अच्छा
त उनो ई घरोघट उन्हनि छो कि हो पाकिस्तान रहंदा हो।
ह हा, हाणे बि असांजा त चङा माइट अञा आहिनि पाकिस्तान में मुंहिंजे सावरनि पासनि जा माइट अञा आहिनि, त विच में विच में ॻाल्हाईंदा आहिनि उहे बि समुझो मुंहिंजा सहुरा ई परियां जा सहुरा ई अथनि, त उहे अञां बि असां हा हा, त बाकाइदा हुननि जा ॿार त पोइ भई जीअं ॾिसंदा आहियूं या ॿुधंदा आहियूं की पाकिस्तान में हीअं हीअं ई खौफ आहे ॾाढो, पर जॾीं मां हुन जॾहिं बि ॻाल्हाईंदी आहियां त उहे चवंदा आहिनि अहिड़ो माहौल कान्हे को।
बाऊती त कोई कोई ब्रैड वगैरह त ॾाढो हुते महंगाई लॻी पई आ हुते
ॿुधंदा असां बि आहियूं पर जीअं हुननि जो हलाइणु करणी या हुननि जो पई वीचार ॿुधंदी आहियां, ॻाल्हाईंदी आहियां उन्हनि सां, पोई इअं एहसास न थींदो आ कि पाकिस्त तान में बंदिश आहे या पढ़ाई लिखाई न त मुंहिंजी त हुननि जी, मतलबु ॾेरी कहिलाइजंदो उन्हनि जी गुड़िया आ, त उहा डॉक्टरी पढ़ंदी आहे।
अच्छा
ऐं जबकी हीअं ॿुधंदा आहियूं त, पढ़ाई लिखाई न या जोर ज़बरदस्ती आहे या बंधन आहिनि पर
ह ईअं मूंखे ॿुधाइण
हा छो त हुननि खां पोइ जॾीं बि इअं ॻाल्हायो आहे पुछियो आहे, त उह चवंदा आहिनि इअं कुझु न आहे ऐं मुंहिंजो ॾेर त वरी पोइ सरकारी नौकरीअ में बि आहे।
अच्छा, कुझु
हा
छा जानकारिय हूंदयूं हुननि खे, हली वेठा आहिनि सभ
जी, जी ॿियो तव्हांजा मकान-वकान पंहिंजा आहिनि
जी, जी हा
दुकान पंहिंजो अथव? किराए जो अथव? अच्छा
जी जेको आ सो मकान पंहिंजो आ ईंअ
हूं, बराबर आहे ॿियो सभु ठीकु आ
अॼुकल्ह हिते ॾाढ़ा दुकान महांंगा लॻा पिया आहिनि जो
हर जॻह महांगाई त वधंदी वञे थी न हाणे हाणे सोन खे ई ॾिसो सोन त अची ॾेढु लख ईअं पार थी वियो आहे
अच्छा
विच में त अञा मथे थी वियो हुयो
विच में हिकु सतर असी अची वियो हाणे डेढ जे आस पास अची वियो आ कोई बि हा
त तव्हां इहो बि ॾिसंदा आहियो
होगया की जानकारी जानकारी मिलणी आहे नी हुन में आ जो गूगल वग़ैरह में सामहूं छा खोलंदाअं जिअं डाउनलोड कंदा व आहियूं कंहिमल कुझु त साम्हूं नज़र अची वेंदो आहे ईअं साम्हूं मथां-मथां
अच्छा
ए टू कार्ड ठयल अहव, हूंए त ईन ते अची वेंदो आ सब
तव्हांखे उहो नोट टिफिकेशन में ईंदो
हा नोटिफिकेशन ईंदो वहदो आ ईंअ समाचार वगैरह उहो चीनो थोड़ो उहो ॾींह आ, जी हा ऐं हिन, हिन समय रोज़ कॾहिं घटिजे वधजे थो हज़ार ॿ केंह महिल हा हफ़्तो खनि त हिक पंजहठ अची वियो पंहुची वियो हो हा ॾेढ जे आस पास अची वियो आहे ॾह पन्द्रह हजार घटजी वियो आ हिंअ
त मंडी-वंडी, भाॼी तव्हां वेंदा आहियो पो?
न, न घर वञ, पो चाचा-वाचा वेंदा आहिन।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, छा पो सभु गॾे में आहियो चाचा, चाचा वठी ईंदा आहिनि
हा जी, जी सभु
त वॾो परिवार अथव तव्हांजो
जी हा
अच्छ, पो जेको अनाज वगैरह पो तव्हांजो पंहिंजे गले इन मां ई किराने